हेलो माय की करै छलै हमे तऽ हम काम करै छलौं
हमहुँ वही करै छलौं
ओ ओ
अपना अपना मतलब मतलब की ह
की करै छलै ज
हमे काम करै हूँ अपने खाना खैलियै हूँ हमें खैलिय
हम मैगी खेलियन इ
मम्मी रोट उ सब्जी खेलियन अपने
आँय हमँ भात दाइल।
हूँ
अच्छा आओर सभ घरो मे ठीके ने छलौ हुम्म अच्छा सभ ठीक छलौ हँ ठीक छलै हाँ ठीक छलनि अच्छा
उहाए पुछ लथिन न मतलब नहि पूछना जरूरी नहि रहल छलाह हाँ पूछ रह के छेलाह की होइल बा वही अपने खाना खयलियन